हँ ह
हेलो
आवाज जाइ या आवाज पहुँचै या
आबैय या आवाज
आ आवाज मिलै या अपने कान मे गूँजैय आवाज
हँ आब आबै या
आब आबै या एते देरसँ अबैया हँ आवाजके की भऽ गेलै एते देरसँ केना पहुँचतै हूँ
हूँ
तब एक खगड़िया आबै मे देरी ने या हूँ हूँ
अभी बहुत टाइम एय अभी अभी बहुत टाइम एय हँ बहुत टाइम लगत अभी बहुत टाइम लगत हाँ नहि नहि नहि उधर नहि बिलकुल नहि
दिल्ली से आबैया तऽ यही दलसिंहसराय बछबड़ा रोकत तब ने पहुँचत
हँ ह
हमरा आर तऽ इधरसँ अबैया इधर ग गुवहाटी य आसम तरफसँ तब खगड़िया होते हुए बेगूसराय मे अपने के दिल्ली शायद त
हूँ
आ ओ बूतरबा
हँ
आँय
हेलो
ओ बतरुआ के की हाल समा हँ
की कहलिए
बुतरुआ जे या अपनेके एगो की नाम छिख की नाम छैयक
केशव
केशव नहि अपने बुतरू नहि य दिल्लीमे
अच्छा ओ बुतुरु सानवी
साल्वी नाम या
कि ओकर हाल समाचार की या ह
अ ओकरो ठीके ठाक यऽ
गपर चड़ ने मि
हूँ कते टाइम होल
बारह बजेसँ पहिले सब काज पूरा करै कै या
हँ
आ ओकर ओकर की मांग